हलो। हा ठीक आं, खुश आ? हा-हा, ख़ुश आहियां, तव्हां ठीक?
हा, जी।
ॿियो ॿुधायो
ॿियो सभु ठीकु आ ॿार ॿार सभु ठीकु हुन
हा हा, बार बार ठीकु आहिनि न, तव्हां ॿुधायो छा कंदा आहियो? तव्हां छा कंदा आयो। अच्छा सॼो ॾींहुं घरु वेठा हूंदा आहियो
हा जी मंझंन जो अॼु वेय्म झूलेलाल मंदिर हा, हुन खां पो वरी हिकु वियांव ते वयो हुम।
अच्छा
हा वियां। परिअं थ न पर अॼु प्रती भोज अॼु हो न।
अच्छा
हा त होॾों थी आयुमि ॿिन्हिनि पासनि ॾाहं, हाणे घरु वेठो आं आराम सां।
अच्छा, त दरबार में भोग
हा जी रसोई बि हुते ई आहे रसोई होॾे बि हुई पर होॾे रसोई न कई। गमी वारान वट
अच्छा त हेॾे त भई भोग जो पियो त भोग ई रसोई टिकाणे में ई रखी नमुना
हा, टिकाणे में ई रखी हुयउं
त तव्हां हुतां खाई आया हूंदव न, की न?
हा जी जी खाई आयास
अच्छा त उहो ई पुछाव थी भाई दरबार में रखी हूंदमि त हुते त खाई आया हूंदव होॾे त भाई। पगड़ियुनि ते माण्हू न खाईंदो आहे माण्हू
व्याहाव ते थो हिकिड़ो बि खाओ त पेट भरिजी वेंदो आहे न। हुते पूरी रोटी आइटम वीह हूंदा आहिनि पर खाई न सगबा आन।
अच्छा अच्छा उहोई मां चवां थी पई त भई बुख वरी लॻंदी न छो त विहांउ वारी रोटीअ में त पेट भरजंदो कोन
न वणे ह त भई हुते खाइण लाइ त सभु कुझु हो
हम्म
हा, पर कुछ वणे ई कोन पियो कुछ भाई टिकिआ खां या फुल्की खां त पेट भरजी। रोटी खाइण जी पो ज़रूरत ही काने
अच्छा, अच्छा
या रोटी खाओ टिकिया फुल्की न खाओ।
हा
हा तॾहिं हिकु ॿ दोस्त मिलीयो वरी हुननि सां गॾु आइस्क्रीम खाई वरिती। त पेट भरजि वियो। त थोरी देरि खां पोइ वरी साॻो ही बुख लॻी वई
अच्छा
हा, तहां जें घरि रोटी खाधि आ।
अच्छा अच्छा, हा ह ॿियो सभु ठीकु आहे ॿियो ॿार ॿचा ॿार ॿचा ख़ुशि थव?
हा सभु मजें में आहिनि।
हा ॿियो घणा ॿार अथव
ट्रे ॿार आन।
हा, त ट्रे ॿार केरु केरु तव घणा छोकरा घणा छोकिरियूं?
ॿ छोकिरा आहिनि हिकु छोकिरी आहे टई पणियल आहिनि हा हा जी मां हाणे फ्री आं। ट्रिनिन खे ब ब बार इन।
अच्छा
वॾे छोकिरे खे ॿ ॿार इन अऊं। नंॾे खे
अच्छा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। हा
वॾे छोकिरे जो हो सेकेंड ईयर में आह कॉलेज जिम में आं अऊं, नंढो हाणे फस्ट ईयर में वेंदो।
अच्छा हा हा ॿियो ॿुधायो
ॿियो सभु ठीकु आह? हा छोकिरीअ जो बि वॾो छोकिरो कॉलेज में आह।
हूं। हा, न्याणो-ब्याणो सुठ्ठो तव?
हा-हा, ठीक आं।
तेव
हा जी जी
हा अॼुकल्ह केस हुजनि ता न ॾाढा तॾहिं थी पुछांव भई न्याणो सुठो तव?
हा हा, सुठो आहे ख़ुशि आहिनि
हा हा ॿियो धीअ
हा धीअ बि ख़ुश आ पर आकेली। छा घरि में ॿियो कोई अथसि कोन। जाल-मुर्स आन आऊं ॿ बार अथन। ॿियो अॻियां पुठियां कोई अथन कोन सस सहुरो गुज़ारे वया अथनि ॿई, ॾेर हुन ॾेर गुज़ारे वयुन त ॾेराणीअ अलॻि थी वई अउ हा उहा अलॻ रहंदी आ पांजे।
हा अच्छा हिननि खे पो मकान वकान पंहिंजो अथन
हा, मकान पंहिंजो अथनि, दुकानु मार्केट में अथनि दुकानु किराये ते तन।
अच्छा-अच्छा, मकान पांजों अथनि। ह ह नंढो अथन वॾो अथन
हा वॾो तनि ॿिनि फैमिलियनि लाइक़ु आहे हिक में पाण रहंदा आहिन। हिक में ॿियो कोई
अच्छा
किरायेदार अथनि हूअं ॾेराणी रहंदी यन ॾेर ॾेराणी रहंदी यन। हा ॾेर गुज़ारे वियो त ॾेरानी हली वई पंहिंजे पैके हा, पंहिंजो हिस्सो वठी अऊं हिनन जो पो हाणे मकान वॾॾो आहे
हा हा ॾेराणीअ खे त ॿार हूंदस न? ॾेराणीअ खे ॿ ॿार ॾेराणीअ खे ॿार हिक तस ॿ तस।
ॿ ॿ छोकरियूं तस।
अच्छा उहे खणी वई हूंदी पांजियूं उहे खणी वई पांजियूं औह न हुअ हाणे अन हिते ई रहंदी तन कि ॿाहिर ॿे कासे पासे?
हली वई त चई मां पाण हाणे। अलग सां रहंदम त शादी भी करे सघंदम पाहिंजी मर्ज़ीअ सां ओं। अऊं हिनन खां मकान वग़ैरह दुकान सभ हिस्सों वठी व्यान हा ऐं हिते रहे आ त ख़ुश हुजे आ, पर हाणे ठीक आ पांजे हिसाब सां रहे थी। इ
अच्छा
जी
हा हा हुनखे मतलब ॿई छोकरियूं आहिन।
जी ॿ छोकरियूं तस छोकरुन जो मोह हो हिनन में ॾाढो। तो पर हाणे माउ जो पांजे हिक ते थी बी रही।
हूं
हे अलॻि छा रहणो आ अऊं भई अलॻ सां, मुखे हिस्सो वग़ैरह खपे। पैसा वधीक
इय अच्छा अच्छा हा
एशो आराम करे सभ काज कर करेे छॾियईं। हाणे, जी ॿार हा बस हाणे वॾा थिया थस। शादीअ लायक त अन्ना कोनन पर याने वॾा थी विया तन।
अच्छा अच्छा उहा तांजी छोकरीअ खां नंढी हूंदी न। ॾेराणियूं। हा नंढी हूंदस हिन करे ॿार हुन जा थोड़ा नंढा हूंदा। ताजी छोकिरी जा ॿार वॾा हूंदा।
हा जी।
हा इंअं त थे तो न पो वरी रहन थियूं सुठे सां त पो भाई सुठो थो थे ऐं न त पंहिंजी ती हलाइन त पो पांजे हिसाब सां रहन।
हा बस हिन पंहिंजी हलाईंदा आहिन करे, पंहिंजे हिसाब सां हलेती अऊं अ हींअर पसताए बि अती त गॾ हुजे आ वधीक सुठो आ। खुश हुजां
हा हा हा आहिन। हा हा तव्हांजी हाणे छोकरीअ खे तंग त न कंदी आ।
हलो?
तांजी छोकरीअ खे तंग त न कंदी आ न हाणे।
न न हुनखे तंग न कंदी आ।
हा पांजे मतलब अलग सां रहंदी आ।
हा जी जी हा असांही छोकरीअ खे माना आईंदा, तां हाणे हुन सां कोई मतलब न रखो वधीक सुठो आ छो त उह पंहिंजो हिस्सो वग़ैरह वठी आ सभ अलग थी वई, पहिरियों त मञे ईन पई घणो ई समझाइन्स पया त हिते गॾ रहो त हिते सुकी रहंदीअ। पर इन ॿुधो न
हम्म
हा
हा हा ॿियो ताजे केड़े शहर में तव, हा अशो। छोकरी केड़े शहर में तव?
छोकरी एमपीअ मे आ।
एम पी में अच्छा
जी असां बि एमपीअ में रहंदा आयूं।
अच्छा मतलब पास में ई हूंदव छोकरी?
हा आए पंजे छहे कलाक जो पंध आए। हा
अच्छा अच्छा
जी हा गाॾियू गाॾियूं वग़ैरह अथन पहंजी तन। त जॾहिं हा सिक लॻंदी तनि अची वेंदा ऐंन।
अच्छा अच्छा मतलब खुश आ तव्हांजी छोकरी है न हा हा ॿियो बरसात बरसात आहे तव्हां वट।
बरसात हाणे अॼ त पई आ बाक़ी पहिरूं त गर्मी ॾाढी हुई। बरसात जो हिकु ॿ दफो पई पर वधीक न पई, अॼ सुठी पई आ हा, अॼ पाण लॻे थो बरसात त मौसम अची विया।
हा जॾी हाणे रोज़ पयव तॾी न। अ‌ज पई तव अज हा अज जाम सभिन हिन घणो करे सभ उओ ई एडवांस अॼकल वई आ थोड़ी घणी
हा जी लगभग मानसून एमपीअ में त अची वियो आ सभिन जगहन। ते बरसात सुठी पई आ
अच्छा अच्छा हूं ॿियो ॿियो ॿुधायो बस। तव्हां दरबार में वेंदा आयो बस
जी जी। दरबार वेंदो आम ॿियो समाज में उथणो वेहणो आहे। त उथ विहाए सभु मूंखे ई करिणी पवंदी आ। हा कंहिं वट बि गमी शादी व अगर हूंदी आ त मुखे ही वञणो पवंदो आ। ॿार त पैंजे में ई पुरान। उन्हन जो कोई हुनंद। हा हुनन जो कोई मतलब ई कोन्हे।
मतलब छा अजकल ॿार पांजे पांजी दोस्तीअ में पांजी यारीअ में पूरा आहेन। हुन खे हिनन सभिन कम ॻाल्हियुन में कम ई न हूंदो तन। वॾो माण्हू ई थो इहो सभ करे न नंढा माण्हू त अजकल फ्री थी वया आहेन, ह हा हा ॿियो घर वारी अथव?
हा घर वारी आहे।
टीक तव
हा हा ठीक आ
हा त उहो ई चवांती न वञ। ॿियो बढ़िया
हाए हिक ॿे जो साहारो आहे।
च्छा।
हा ॿियो अजकल त नूंअ पुट पे सभु पंहिंजे हिसाब सां हलनि ता। हा हा हाणे असांजो ख़्याल कंदा अन एड़ी ॻाल्ह न आहे त हुं
हुं नुंअर कीअं थव नुंअर सुठो हलंदी थव? सुठो हलंदी अथव हा बस अॼकल नूंन जी त समस्या आहे नू पुटन जी ॿुधन कान ता माँ पीअ जी। त इन करे उह ई पुछांव थी भई पुट ॿुधंदा।
हा उन्हनि खे पंहिंजे हिसाब सां हलाइणु ॾियो त उहे ख़ुश आहिन बाक़ी हाणे थोरो घणो उन्हन खे टोका टकी कंदव त पोइ वरी मुंह फेरिन थियूं हा जी
हा हुओ सुठो ॻाल्हाइणु खपे न हुननि खे बि धीअ सम्झणु खपे न। हा उहे भी भई ॿियो घरु छॾे अचन थियूं त हुननि खे बि पांजो धीअ धीअनि वांग असा मिलंदा हासे त उ बि ख़ुशि रहंदियूं असांखे बि ख़ुशि रखंदियूं।
हा हा जी जी असां हुननि खे बराबरि सम्झंदा आहियूं, पंहिंजे धीउ जे बराबर समझंदा आहियूं भई हो भी पंहिंजो घर छॾे माउ पीउ खे
हा त जी त हो खुश हूं हूदीनीयू
ॿियो छा? हा छोकिरा छा कंदा थव? छोकिरा छा कंदा थव? आनलाइन जो कंदा आइन
हे जान
हलो
छोकिरा ऑनलाइन जो कमु कंदा आहिनि।
छोकिरा हणी हा हा ॿियो ब न मतिलब हुनम एतिरी कमाई थी वेंदी अथनि न
कमाई आ कम आहे हिकु अध एजेंसी अथनि